ल छै इह करे हहि आ बैसल छी चाय पीलहु हेँ गैस बनि गेल हं
हं गैस आइ काल्हि हिनका गैस आइ काल्हि हुनका बड़ बनैत छनि
पदाया गैस बन गेला चाय पीय बसिया भात खा लेलीयै तऽ दुआरे
हं नहि खात बसिया भात बसिया भात ई खाइ छै तऽ दुःख हमरा भऽ जाइया
नहि नहि कह कहल जा दोसर क
हं लेकिन जरूरी थोड़ ने जे अपना मोन दोसरे रंगग करे तऽ दोसरके तेसर रंगग मोन कऽ दियी
नहि सीतो शर नय हैत अहाँके हम दूर बे छियै नहि हमरा च कनि की कहै छी निकल जाइ छय
और बताबथ बाहरसँ गली में सब बैसल हेतन बाहर
एकगोटा के बिया छनि एगोटा बेटी छथिन बुच्ची दीदी के बियाह छइन
तो विटत के तऽ बहुत अथी भऽ गेल रहय ओ तऽ पकठाल छलैय यो ओकर आब बियाह दान नय हेतै
दय नमका दोस एक बेर भेर रह
झरे गेल छलय बेचारी ओकरा लए तऽ हमरा ल कोनो दूती बरे भेटल हेतय य
इधर छुट गेलइन ओ छोड़ देलकन तऽ फेर दोसर छनि बिया काद बड्ड नीक छनि लड़का ह लड़का नौकरी में छथिन सरकारी नौकरी में मास्टर छथिन
बर जे छथिन से दूती बर ने नऽ छथिन ठीके छथिन की नहि दूती बर तऽ आय काल्हि तऽ बुझते छथिन जे ककरो नब धब के तऽ बियाह होइते नहि छै तऽ दूती बर के की बात कहै छथिन ये
मास्टर छथिन लड़का मास्टर छथिन हँ
बढिया काज भेलैए की आई काल्हि तऽ समय साल तेहन खराब छै जे गाम घर मे लोक के बाल बच्चा वाला सब बियाह कर पड़ै छै दीदी हे बियाह दान के मामलामे अखन समय साल बड्ड खराब चले छै एखैन जे बाल बच्चाकेँ समय पर बियाह दान भऽ जाय तऽ बड़का बात छै देखथुन लेकिन एकटा बात छै जे बेटी छथिन लेकिन बड्ड सुन्दर बड़ छेल केना गोर नार एकदम सुन्दर हू सामान सब देलखिन ह तमघैल सब बुझाइया कहै छलखिन हे एगोटे जे देलखिन हे फूल के थाली सब देलखिन देखथुन कनि फूल के बर्तन सब हुनका सब हँ हुनका सबके उम्हर तऽ ओत विध नहि होइ छनि मिथिलाञ्चल सब जे लेकिन तैयो अपना सामर्थ्य
ह तऽ गेलखिन आइे बियाह छल दिनमे हमरा तऽ लगैया बिियाह कनिआ भइयो हेतनिइ आ अइये से आइ सासुरो चैल चलि जेथिन बियाहो भऽ जतैन आइये आइये चैलो जेथिन
समान भरपौरी चतुर्थी अथि से सब थोड़ी नऽ होइ छै एक दिन बियाह भेल आ अगला दिन भिनसरे भोरहरबा मे निकल गेल अपने सब के ह अपना सब बहुत बिनियास केने मिथिला जेते बिन यास बियाह मे और कतऽ हयत कतहु नै एक बेर बिआाह भेल आओर आओर बिआाह भेल चलि गेल हँ
साल बि बियाह कहै छै न बियाह सँ विध भारी बियाह सँ विध भारी पूरा काल विधेमे लागल रहू हँ सब चीज पड़ले रहैया सही कहै छि पाबनि सब हँ आब तऽ हयत कि ने म थी पञ्चमी
बहुत तऽ तीन तारीख कऽ हँ तीन तारीख सँ पंचमी छै कि एहि बेेर बड़ बढ़िया छै एहि बेर बहिन पञ्चमी पञ्चमी ई जका होइ छै पिछला बेर की भेल रहे पं्चमी में डेढ़ महीना के भए गेल रहे पञ्चमी हमर जे कनिआ पूजने रहै हँ भार दौरमे हँ बहुत बहुत चीज रहै अछि तहन तऽ बढ़िया भाड़ दौड़ा आयल हेतैन सभ चीज अबै छै ये बहिन कहाँ दौन जते दिन के खाना खर्चा जे होइ छै से
पन्द्रह दिनके पन्द्रह दिनके तऽ चाउर दालि तरकारी हरियर तर तऽ हम दूध दूध सब ले तऽ अपन खर्चा सेहो दैय छनि सब्जी सब लऽ खर्चा नून होरेद तेल सबटा अबै छैन हँ सब चिज आ डाली हारी मे नाग नागिन बैन कऽ बिसहर बनि कऽ नहि तऽ बिसहर बैन विसर बिकाय तऽ अछि जे एखन गाँ घरमे नऽ से सब चलन नहि भेला
बा तक पाातेल की कहियनि इम्हर तऽ एहन सुदर सुदर मिथिला पेंट अथी वाला कलाकारी वाला सिरहैर सब जे भेटै छै से की कहियैन ओहन सुंन्दर किया बनायल हैत लोक सबकेँ नहि अपने सँ बनबै छै लेकिन हँ लेकिन ओहन बढ़िया काहाँ य बहिन से बि सहरे के बात से कहबनि साम चकेबा सब जे सुन्दर सुन्दर बनल बिकाइ छै एतऽ से की कहियैन
यह बड
बड्ड सुन्दर बड्ड सुन्दर बाजारमे हे चुगला चुगली जे सुंन्दर रहै छनि बनेने ओहन किया चुग चुगला चुगली बनैल हेतै बड्ड सुन्दर
घर में से सब के ने ये एखन गांव में एखन सब अपने सब बनेनाय बनबे छथि गाँव मे सब अपने सब‌ बनेलथि अपने सब किछु चाउर करै छथि सभ किछ हँ
सब चीज छै एतऽ ने संसाधन के अभाव छै बहिन ताहि दुआरे कि ने दिक्कत ततऽ बेसी छै कि ने हँ लेकिन ई छै हँ जे एतऽ लोक पाइ अपन
फेक फेकलक हँ डाली अरी साथ हो ते नाकि हो ललका चना जे होइ छै की कहै छै ओकरा चने ने कहै छै
हँ चने कहै छै नौकरी जे होइ छै ललका हँ नौकरी सब से सब रहोन हमहु सब तऽ बहिन एते पुजलिये कहाँ मतलब दिक्कत भेले सभ चीज भेट जाय मैना के पात तक के अथी भऽ जाय व्यवस्था भए जाय हँ मैना पात भेट गेल भेट गेल ओहिसँ पाँच रंगग लिखल जाइ छै ने सिन दुर सब काजर सब पाच रंग के चीज सब बिसर लिखाय छथिन कि ने हँ साइठ के नवेद हँ साठि के नवेद्य पड़ल गौड़ के नवेद्य देलहु स चन्दन ल पाच मेहदीलगब मेह्न्दी लऽ कऽ सेहो, आर एकटा चिज़ लऽ कऽ तुदन पाच रंग के चीज के पिठार ल क पाच रंग के चीज लऽ क लिखाइ छै बड सुन्दर हँ लेकिन एकटा चीज हमरा बहुत आश्चर्य लगैया बहिन जे ई जे
पर में लिखा हइ है
हँ से हुनका कहा दन बसिये फूल चढ़े
बस य हँ अगिला दिन लोढ़ि कऽ किया नहि गेलियनि केएना चरैत छनि ओ ओ पता करऽ पड़तै अपना मिथिलामे से सब तऽ होइत छै जे काकी सब पुछबै ने आ क चरबै जाइ छै साँझ मे कनिया सब लोढ़ै छथिन तीन फूल साँझ मे डाली सजेलथि सुंदर सुंदर सुंदर सुंदर डाली सजायल गेल ओहिमे रंग बिरंग के फूल पात हँ आब पहिले होइ छलए पहिले कनिआ एकेटा साड़ी पहिरका लोढ़बो केलक आ पूजबो आ आ पूजे नहि पूजे बला अलग रहल हँ पूजे वला एकेटा लोढ़े वाला एकेटा ई दूटा साड़ी आब कनिया सब रंग बिरंग के पहिरे या सब रंग के सब रंग के साड़ी पहिर कऽ ओहो करै छथि आब कनिआ सब आ पता अइ डाली मे जे सजबैत छथि रंग बिरंगग के जूही मूही पत्ता लऽ ओ अकोन पत्ता लऽ क कनैल के पत्ता लऽ क सबकिछ के ल कऽ एत कतऽ भेतट गाँव घर मे कनैल अड़हुल गुलाब अकानो के अकान के पत्ता सब कतेक सुन्दर भेटत अहाँके जूही जााही के प ता होइए
जे हमरर हमरा घरमे हमर जे पाबनि रहनि से मोले जाथिन फूल लेबै लेल मोलके
नल के फूलन आ देखियौ विध तऽ पूरा करतै कि ने विदध तऽ सभटा चाही कि नहि गाँव घरमे तऽ से सबके नहि जरूरत पड़ै या गाँंव घरमे सब चीज भेटैए बास के पात कनैल के पात आ कोना क
के पात त बुझते छथिन जे रहनाइ कते जरूरी छै अपना सबके मिथिलाञ्चल मे बाँस के पात के बड महत्व बहिन बाँस तऽ कहै छै अपना सभके बाँंस बढ़ै छै तऽ मूड़नसँ लऽ कऽ उपनयनसँ लऽ कऽ बिआह तक बाँंस के बात बड जरूरी उज्जर वाला बडी सुन्दर हँ ये बहिन लेकिन एकटा बात तऽ बुझल छै जे गौरी गौर के तऽ लोक उज्जर फूल लऽ क नहि पड़ हमरा लगै साइठ ले साठि लए बिषहारा लए हमरा लोगया चड़ैत हेतनि हँ
बसा पट
साइठ के चढ़ै छनि हँ उज्जर उज्जर हँ सब रंगग के फूल रहल गाम घर में बहिन देखै छलखिन ने दुर्गा मंदिर पर जे कोनो
एखनो कम से कम दसोटा पन्द्रहटा जगह रहते तऽ फूल लोढ़ी काली सब हमहु सब हमहु सब जे पूजने छी त कखनो दुर्गा मंदिर पर चलि जाइ कखनो विषा हमरा गाँवमे विषहारा मंदिर छथिन तऽ विषहारा मंदिर पर चल जे छलहुँ है आ भूतनाथ मंदिर पहिले तऽ नय हमरा जहिया बियाह भेल कनिआ ने तहिया फोन नहि रहे तऽ नहि फोटो तोटो नय खिचेलहुँ झूठ बात किया कहू
तऽ मन नहि लाग गल बहिना सब रहल सगतुरिया देखथुन कनि हँ सगतरिया सगतुरिया जे बहिन अपना सब रहे छय कि ने संगे संगे जे बियाह भेल रहल तऽ संतुरिया बहिना सब ने फूल लोढ़ऽ मे बड नीक लगै छय देख सुन कनि ओहि जमाना मे ताहि दुआरे लोक अचोट होइ छै बाद में
हमरा सब केँ भूतनाथ मंदिर पर मे लोढ़े लऽ जाय छलो विषारा पर जाइ छल राजनगर राजनगर में जे बसा वला मंच आ अत फोन रहै छै ते कि ने पहिले फोन नहि छलय कनिया तऽ कतयसँ खीचे छलहुं ह हैं नीक करैत छी की लगा लिअ बताबियौ केना करै छय जहिसँ होइ छै नहि उने कनआ कोनो बात नय जेना तेना अपन पूज लेते कनियाँ तू पूज भऽ विध सब देखियउ विध पूरा हेबाक चाही बिध बुध पूरा हेबाक चाही कनिय विध पूरा हेबाक चाही कनिया
के बजै छनि ककरो कहलखिन हेँ कमजोरसँ बात करय लए बुझाइया खइ छ ने आसपास
हनक कलनाै
अच्छा हँ दलान पर दलान पर हेथिन कि नय भाईजी हँ आइ काइल के कनियाँ बहिन थिर से नहि बजे छय बड नटिन कनिया सब आइ काल अबे छै
कनिआ ओकरा तऽ अपना गाँव सबटा सिखबे ने पड़ते हं बटी तऽ हमरो छै किया नइ हमर बेटी अपने छै केना कोन केना करैत रहै छै से की कहब ओ कहिया सुधरतै कहिया किया नय गेलियै कोनो बात नय ब कनियाँ सीख जेतै सीख जेतय हम्म ओर बाढ़ ताढ़नि लऽ बढ़लो बाढ़े लगेलों घर मे
हाँ हाँ
गे बौआ कते रहै न घर गय साँझ पड़ गेलौ जो ने बाढ़ बाढ़ लगा ले ने भरसाझ पड़ जेतौ बौआ जाकऽ कहलियअ ग बाल में लगा लियअ घर मे झाड़ लियअ ग जाउ साँझ पड़ गेल ज साँझ के टाइम भ जायतखन एक घंटा बाद लगा लिअ ग हं कहलियनि हँ बौआ के कनिन बार बारि दे थिन कनि घर हँ साफ कऽ देथिन हँ हँ बाहर बड़ कनि एक दूटा हँ एक दूटा बासनो हैं तऽ बौआ सेहो कनि मजि लेब अ हँ मजले धोअल बेटा बासन पासन कुसन सब राखल जे कनि एक दूटा कहलियै धो लऽ कऽ राख देथिन बौआ हँ
केनाहारर छइथ अपने सबटा चीज कऽ ले हेती हँ लेकिन कखनो काल के तऽ मोन असकटाइ छय कि ने हं हं कखनो कालक तऽ हिनको मोन लहा लोट भऽ जाइत छैे तऽ ने अवस्था होइ छय देखथुन बहिन सब दिन देह एके रंग के नय रहे छै कहियो ने कहियो तऽ लचरे छय ने आदमी हँ आ कोन एखने काम हिनकर काज भऽ गेल छइन एखन एते टा के जीवन पड़ल छय आइ अपना ले काज करे छी आइ आ अपन बाल बच्चा पोषै छी काल्हि बच्चा के ब करत
तब भोज खेने